नमस्कार की करै छी
जी नहि कुछो करै छी अभी बैठले छी अहाँ बताउ ने अहाँ की करै छी
हम ते घूमे छी छतवा पर बड़ा नीक हवा लगे छै
जी ई बिजलियो कटि गेल छै
हँ बिजलि यो कटि गेल छै
ह हमहुँ बैठले अभी घूमते रहे छीय लेकिन गोर अब दुखाए लागै छै तब अहाँ गेली बैठ
हँ हँ घुमबे करै छी न अपने
न अब बैठे आ गेल छी घर मे की कहू गर्मी तऽ लागै छै लेकिन आब बैठेके तऽ जरूरी छै
हँ बैठै के तऽ इहे छै
आँहा जानै छी हमर इयरबडबा चल गेल छै बारा दिन तऽ
केतना दिन तक चल गेल अछि।
ए अहाँके न बतले रहै छी हमर इयरबडबा मे तऽ गलत जगह गिर गेल रहे छै तऽ ओकरा खूब साबुन सरफ से धोले रहै छी। ए खूब मतलब की रगड़-रगड़ के, पानी मे डुबा-डुबा के धोले रहै छी।
हँ उ तऽ कहबे करै छै। तऽ नीमन चलै छै?
हँ बस एके गो दिक्कत होएल छै, जानै छी
हँ लाइटवा न जलै छै
न जलै छै लाइटवा लेकिन उतना रोशनी न देवै छै जितना देवै छै जतेक जल्दिए भूता जाइ छै
हँ
न तऽ च चार्जो कबो खतम न होखेै हमरा तऽ यादे न छै कि चार्ज मे हम कहिया लगेले छी घरे एक बार सेबेरे सब चार्ज मे लगा देवै छियै आ ओकरे से काम होइ छै
हँ हमरो मम्मी कभी लगा दै छै तऽ पता न चलै छै हमरो तऽ बहुत दिन हो गेल छै, लगायला
हँ हँ हमरा तऽ लागल रहै छै कि खराब भए गेल छै लेकिन खराब तऽ न भेल छै, नीके छै अभी
हँ नीके छै, महंगो तऽ छै सस्ता थोड़ी ने छै
हँ महंन तऽ छै कनी त हो जाइ छै दू साल, डेढ़ साल चल जाइ छै तऽ एकर दाम निकल जाइ छै की
हँ साल भर चल जाइ छै तऽ दामो निकल जाय
हँ साल भर मे तीन सो पैंसठ दिन होखै छै की तीन सौ पैसठ ए तब तऽ दाम उम निक कालिये लेबे छै कि। दाम निकलि गेल तबे तऽ आबे छै, की
हँ दाम तऽ निकालिये लेबै छै
हँ धाम न निकलतै तऽ थोड़े अय य आबै छै। एकर काम छे काम रहलै तब ने आवेल अबै छै
हँ काम रहै छै तबे तऽ आबय छै
हुँ पर दिन के तीन रुपया लागै छै मानु न फेनू ई बिजलिया बड़ा नौटंकी करै छै
हाॅं बिजलीया तऽ बड़ा नौटंकी करबे करै छै हमर दूगो बॉल फ्यूज हो जाय छै, अपने के बॉल न न फ्यूज होइ छै
हँ हमरा तऽ ब हमरा तऽ यादो नय छै कि हम कहिया बोल लेलै छी अहाँ के पता छै? हम मोत मोतिहारीए रहत रहै छी एगो पियरका बॉल न होकै छै, पिशुआ वाला
हँ, दस रुपैएमे दै छै उ
हाँ दस रुपआ की, अठारह रुपआ मे देबे छै। फिलिप्स कम्पनी के रहै छै तऽ ओ मतलब कि लयले रहै छी बड़ा दिन हो गेल, तीन-चार सालक। उहे बॉल अभी तक हमर छै
हँ अठारह रुपैयाके बोल छै?
हँ अठारह रुपया के बॉल अभी तक छै
ह तऽ ओसे बिजली बारा नू अथी करै छै
ए तऽ बि दूएगो हमरा पास रूमवे छै, दूगो बॉलवे बॉलवे जले छै, एक दूगो पंखवे चलै छै ओकरा बाद तीन-चारि गो मोबाइल चार्ज होकै छै, बस
ई नओ वार्ड के होय छै, उ सीधा छय वार्ड के होय छै। फरक ने जान छै? अपने
हँ हँ हँ मे समझै छी। वेसे नओ गो बल्ब के ज्यादा बिजली घीचै छै ने?
आ दसके बराबर घिचै छै बल्ब
हँ, ई त बतवा अहाँ ठीके कहै छिये
तऽ ओय सब के नानू लगाबै छै ओ सब बॉल ओ सब बॉल से गर्मियो न बड़ा लगै छै उपौर पूरा रोशनी दै छै तऽ पूरा गरमी दै छै
हँ
ह ओ के हटा देय छै गर्मीके दिनमे तऽ हटाइए दऽ छै, ठण्डी मे तऽ चलियो जाइ छै
नहि तऽ ओ बोलबा हमेशा नया चलै छै, मतलब कि बस तनी-मनी चलै छै, ओरी न
कबो चलै छै ने तऽ गर्मीमे ओ चलै छै तऽ ओ पूरा। ए ठीक के गर्मी कऽ दे छै
और बताइयौ
की कहै छैये
जाइ छी कनि घुमैय -फिरय
आवाज नैय अबै छै की कहै छीये
हेलो
हँ
आबदै
अब अबै छै कहै छै।
ह आहाँ कुछ बैजते नैय
अपने बैठले छी कि
लाइट आ गेल छै आ
ह लाइटबा आ गेल छै
कालौ पार्टी खिया- खिया के किछो कि
न अपने रहे दियाउ अपने रहे रहै जियाउ
ए आहाँ ले उतना मेहनत करले छी आहाँ हमरा एको गो खियले छी। कुछो बोलबो करले छी ऊपर से पैसा आबे छै तऽ भेज देे छै कोनो और एकाउंट पर
ह अपने हमरे पांच सौ रुपयावा रखले छी तऽ देबे नैय करै छी
कोन पाँन सौ रखने खते छी बताउ तऽ आहाँ के हमरा यादो न छै लेकिन बताउ तऽ
ओ आइडिया मे पाँच सै रुपैया हमरो छै तऽ नैय देले छै अभी लेल
आच्छा हाँ अभी याद आबै छै हमरा उहो पैसा के अभी तक याद छै
हँ पैसवा अभी तक मे याद छैय
तऽ आहाँ केितना रुपया छोड़ देली गजबे याद रखेै छी
ह दे दै छी हमर
अब बताउ आहाँ लग बंगलोर से आबै वाला रहै छि
ओ बैंगलोर के बतबे हटाबै छै बैंगलोर के बतबे हटाबै छै पने सौ रुपैया मे हम पहुँचा दै छियै बैंगलोर
ए तऽ ओ बात अलग छै उ मु जेब बात
तऽ उ बात अलग छै उ बैंगलोर के बात अलग छै ई सब काम के बात अलग छै
ओ तऽ बैंगलोर से आ गेलेै छी हमनी के ओतऽ पैसा बचले छै तब न छोड़ देेले छै
आ उ शब्द छोड़ देेले छै उ पाँच सौ रुपया मे दे देैय छै बड़ा मेहनत के होय छै
आहाँ के कहिय के पैसा हमरा से मांगै छी पाँंच सौ रुपया
उदेख
उ पाँच सौ न पाँच सौ कहाँ भेल लनी सात गो बतिया सात गो ल करले छी
ह आ बतयौले बहुत ज्यादा छी ओय मे सब से ज़्यादा ओहिमे हम बतियाएबे कयले छै सभसँ ज्यदा ओहि आइडियएमे हम बतिएबे कयले छै
अभी हमरा बस आयडिया छियै समझै छी और बताउ न खाना पीना भऽ गेल
ह खाना पीना हो गेल छैय
ओ आ ई बतबा कहै छी हम उह सोचै छी कि अह कैसन बात करै छी हमरा यादे न छै
हँ ओ सब छोड़ू पार्टी उर्टी खिलाउ पिलाउ एक महिीनासँ कहै छै अपनेके खियाम खियाम खियात
ह अपनेे अ लगतना मेहनत करली आके बोलै छी कि मंगवा ई करब हमरा हमरा पास पैसे न छै हम का कियब बा बसकि नहि छै से सही कहै छी हमरा पीसी लेबेके छै तऽ लेबेके छै हम बड़ा अपने कम करै छीय
हँ अपने पीस लै छै
अहाँ बोलने रहै छी कि से हँ आ बोलले रहे छै कि साथ मे खरीद आ जब स्टार्ट भ रहले छै तऽ अहाँ कथी बोलाय
किछु बोलबे न कहै छीहल हू हूँ लिया जायगा लिया जायगा क्या लिया जायगा खाली बोलतै कुछो
उ टाइम को कोर्सवा न के जा रहे थे उस टाइम कॉलेजबा न जाइ छै
अहाँ अभियो कहाँ कॉलेज जाइ छीयै अभियो तो कितना दिन से कहै छी बीस तारीख के जाइ छी तऽ अठारह तारीख के जाइ छी तऽ पंन्द्रह तारीख के जाइ छी कहिया जाइ छी अभी पते न छै कबो अगस्त मे जाइ छै
से पाकच चलि जाइ छी हम अगस्त ले तऽ हम चलिए जाइ छी हम खाली डी आर सी तीन महिनामे लोनमा उठि जाइ छै बस ओकरा बाद तऽ हम चलि जाइ छै
लोनमा लेबे मे अच्छा आज उहे लैका बा जड़े रहै छै जेर एकरिआगे करने छै क्रेडिट कार्ड एके दिन मे हमरा दीवावत रहै छै अपने एक दिन मे मिलल छै अहाँके
हँ ओ पीसी दे दै छै
पीसी पीसी ला हम बोलै छी अहाँके
हँ की कहै छियै
अहाँ से हम कहै छियै कि अथिय ला की कहल जाइ छै आ रुकु बताबै छी याद न आबै छी ए तऽ चलब कालु अहाँके क्रेडिट कार्ड बनवाओल जायत कालु
हँ क्रेडिट कार्ड बनबै छै हम
पाँच सए निनानबे गो रुपया लागल हय सायद
हँ तऽ अपने दे दै छै
हँ हमरा बताबेके छै कि हम दै छी अहाँके रहै अहाँके मौज ब आ हम दे देब न
हँ तऽ का होइ जाइ छै
हँ तऽ अहाँके अपने दे दै छियै तऽ की हो जाइ छै अहाँके तऽ सुनबे करै छी हमरा लेबे के बात कते अहाँके एके गो बातबा बार बार कहै छी
हँ तऽ छोड़ू
आओर बताउ की करै छी अपने
हम न अभी बोलै छियै अगर बनवाबे के छै तऽ चलू ने कल एगो अथी लेबै छी कलु एगो बोलम तऽ कलू एगो अथी ले लेबइ छै की कहल जाइ छै आ एगो इयरबड लेबै छी कल
इयरबड लै छी
हँ हँ
आ ई इयरबड का अथी करै छी
इहो रहै छै लेकिन एगो आउरी आबै छै तऽ तनी स्टैंडर पहिले इयरबड बोलै छी उ हउ ना होखै छै एगो
कथी होइ छै
जो दुनू तरफ से छोरू चलू अहाँके नाम कहब अथी ले लेबै छी की कहल जाइ छै नि ओकै छै हँ की बोर्ड ई सब
उ चार सो मे हो जाइ छै दुनू हो जाइ छै।
ना हम नीक लेब हम सस्तो बला ना लै छी चलू ठीक छै रखू अहाँ से बाद मे बात करब
हँ रखू अपने से बात कर तऽ नीक लगबै करै छै